हेलो हँ जय मिथिला कहियौ कतयसँ बाजै छियै
की हम फरीदाबादसँ बाजि रहल छी एखन
परोपर हम तऽ पटना से बाजि रहल छी
अच्छा अच्छा नहि हम तऽ रहै छी ओना मधुबनीसँ मधुबनीके छी मधुबनी घर यए अहाँके कतय घर अछि
तामघाट दरभङंगा जिला भ गेलै
अच्छा अच्छा ह्म चलू आओर एहिमे काज भऽ रहल यै कौल लौगिन भऽ रहल यै क
आय शुरुए केलहु ह पता लागल आइ शुरू केलहु ह
अचछा इ शुरू भेलै चलू
आ देखियो की होय छै मे मिनिमम पेमेंट मे जे छै से यू पी आई जोड़े के ऑप्शन कहाँ आबे छै
ओ अहाँके ई काज फोनो कॉल वला काज पूरा होय ने ताहिके बाद ई ऑप्शन एत
अ हैदराबादमे रहै छै कह फरिदाबादमे की मजाई छै
फरीदाबाद बल्लभगढ मे छी बाल गारडन मे अपन मकान सब ये
ओ ओ बेसी ह ई ऐप बेसी मधुबनी के लोक चले चला रहल छै एखन तक जते कहलल ह सब मधुबने के रहै छै
हँ हँ
गब न
ततऽ की करै छी पटना मे
पटना मे एखन हम नीट के बैच लेने छियै
अच्छा अच्छा
जी जी समय करब न
अच्छा चलु तऽ एखन शान्ति माहौल छै
अच्छा बता क किस को समोसा हो त बढ़िआ रह आऔर सब कहयो तहन
ओर क
सब खेल रहलछै ओना ई ऐप चालू कहिया से छै अई पर काज
चइल रहल छै बहुत दिनसँ लगभग एक दू महीनासँ
दिल्ली हं एखन एके एकटा काज छै खाली कॉल ले वला सेहे ने हँ तऽ तऽ कैंसर मान भारी आमरण लए रहल य
हँ एखन तऽ छै उएह के सब छै अपन रोटी सेके में लागल ये सब
च भीड़ रहै छै कि ओनाह अफवाह छय
नहि कनी मनी भे रहै छय जादा नय छै अन्ना हजार जाका नय छै
ओते ओते त नय रहत ओ हिसाब सँ
हं
हालांकि कि प्रोटेस्ट सही कए रहल छै लेकिन सपोर्ट नय केछ जा रहल छै एखेन
हूँ हूँ हूँ तऽ अहाँके माँ पापा सब होठ ने गाँंवं तऽरंगे
अ गाँवमे रहै छथिन ओसब पपा हम शिक्षक छथिन
अच्छा अच्छा
हँ पान उ नौ महिना पहिले पटना शिफ्ट केलउ
अच्छा अच्छा
जी
पटनासँ तऽ तऽ एकदो इमरकतौ देहरादूनमे सेहो छै जयपुर में राजस्थानमें सेहो छियै
की भेलै
राजस्थान में सेहो रहै सकन
राजस्थानो में कोचिंगसबके कोटा तऽ हेवे छै स्टूडेंटके लेकिन माहौल ओतुका खराब छय बहुत जादा माहौल खराब छै फेर एनवायरमेंट तेहन नहि छै जे पहिले कोटा क्रेज रहे से नय छय आ जहन ओहने कोटे लायक पढ़ाइ व लेवल के पढ़ाइ जखन पटना मे भए रहल छय तऽ पटनो बेस्ट छै पढ़तै त कतहु बच्चे पढ़तै अच्छे छय
हं तऽ अपने रहै छीियै तऽ अनन्तपुर खाना पीना सब अपने बनेलो या अथी छय मेज छय
अपन खाना ताना अपने बनबै छियै
अच्छा अच्छा र पार्टनरशिप में रहलहु
नय नय सिंगल रूम में छियै अकेले
अच्छा ह
तऽ ओ भी प लख दी
आओर सब कहियौ ओर इमहर तऽ अहाँ तऽ एखन स्टूडेंटे छी तब अहाँके कते दिन लागत ऐ के क्लियर हुए में
ई त आब अहाँ अगला तकत प्रिपेरेशन क रहल छी एग्जाम निकल गेल तन छओ साल के कोर्स पर छीए
अच्छा
अखन एक साल के कोर्स कए रहल छ छिए तैयारी क रहल छी
अच्छ अच्छ
ह चलू देखियौ हमरो बच्चा सब हेतै
हाँ
हू
मेन से एखन कंपटीशन हो तते भीड़ भए गेल छै ने ओहिके बाद ओते टफ एग्जाम तेकर बाद पेपर लिक बहुत समस्या छै
बहुत टॉप छै आइ काइल कम्पिटिशन निकलनाइ बुझू बहुत बड़का बात छै ओहो मे जनरल के
हम जन
जनरल के ल छै एकटा बता अथीये छै पहाड़े खनए
सस्त रहगु
ह और ईर अहाँके
न अखेन प्राइवेट मे छथि
अच्छा अच्छा दरभंगा दरभंगा कुम्हर य गाँव
दरभंगा मे बिरौल सुनने छियै
बिरौल जीरो माइल के तरफ
हँ हँ जीरो माइल डुमरी लगन देनै हँ हँ
हू ह नव गाँव गेल छी हम
कोन ग
नव गाँव छै वहाँ कतहु
नावनगर
जीरो लागत जीरो माइल के तरफ
किय कहलिए हमर गाँव रहे बिरोल छै ने बे उम्हे या कुटेश्वर स्थान पड़े छै उम्हे में न भैले
अच्छ अच्छ कुशेश्वर स्थान के तरफ
तऽ केटा कॉल पूरा भऽ गेलै अहाँकेँ।
कथि
कल केटा पूरा हा
कल एखन तऽ पाँच गो कि छओ गो भेलय
अच्छा, अच्छा।
हँ।
तीसटा हत कल अहाँकेँ तीसटा हत
अच्छा।
एमे एक सो अस्सी मिनट पूरा बय के छै
पेमेट करेयतै ससरिर
एक सऽ अस्सी गुने सात दस हजारसी मिनट पेमेन्ट अहाँकेँ बोल तऽ दो हजार बाइस सौ रुपया।
हँ।
हु। जे दोसर के देखै छियै से कहलहु हे एक्जेक्ट नहि हम कहि रहल छै
हू, हू। हमरे एगो भायजी कने रथिन
हूँ।
तऽ इस कस तन आठकपै अै
अच्छा आठ सऽ रुपआ
हँ, आठ सए तीस कलमे
हँ कॉल पर छै कॉल पर कतेक अहाँकेँ केहन बात भेलियै ताहि हिसाबसँ तऽ हूँ भट
चार। ई रोज लऽ आदम कहाँ चारे बजे बात कर सकैथी
आ
एक आदमी सँ अहाँ चारि बेर बात कए सकै छै
हँ
आ।
एक आदमी सँ चारि बेर बात है त
अच्छा मानि लिआ इम्हरसँ जे हम कॉल करै छियै
हूँ।
उम्हर से जे कॉल आबै छै सँ काउंट होइ छै
नै से काउंट नहि हैत
अच्छा, हम जतेक कहबै से। काउंत हैते से ने
हँ, हँ, हँ। फेर आब हमर से बात भेल अहाँकेँ हम कॉल केलहूँ आब हमरा अहाँ कॉल कऽ लेब ओहिमे भऽ जाइ छै ह, बस आओर कहियो गाव तऽ जते है तऽ नजदीक मे छी तऽ
आहाँ जा छिये गाँव सब
संडे संडे इहाय पंद्रह दिन
नहि नहि दू तीन महिना पर गेलौं
हूँ अच्छा अच्छा
हँ ऐयमऽ केवल मैथिली टा म बात कर सकै छी की आओरो कोनो लैंग्वेज छै
मैथिलीे छै मैथिलीे के ई डाटा बेस छै बुझियौ ई ए आइ के थ्रू छै जे बात करे छी जेहन भाषा मे बात करे छी तेहन भाषा मे ए आइ रिकॉर्ड कर रहल छै
हू हूँ
तय कऽ लेल छै ई मैथिलीे के लेल छै ओपर लिखलो हैत मैथिली दोसर भाषाके अलग छै
हू हू
हूँ सेह छैय
हूँ
पढ़ाई लिखा अहाँके गाँंव मे दरभंगे सऽ
बारहवीं तक तऽ हम गावमे मे पढ़लिये
अच्छा मिथिला मिथिला यूनिवर्सिटी
नै नेय बारमी के यूनिवर्सिटी थोरे छै बारमी त
हँ ह स्कूल सब हो गेलै आब इमहर अहाँके
अमहर जखन ग्रेजुएशन मऽ ग्रेजुएशन मे सोचलहुँ हँ जे ग्रेजुएशन इंगनू सऽ कए लै छियै
हू इंगनू ओ ठीक छै
हू हू चुकी तीन सातकऽ कोर्स छै आ कऽ लै छियै तऽ बार बार कॉलेज जाऊ यूनिवसिर्टी जाउ हरदम कोंट्क मर रहियो इ लिय सिया ले छ अपन साइड रहते सालमे एक बेर एग्जाम होइ छै ओकर
हँ क्लासो क्लासो रेगुलर नहि छै अपन
क्लास छेबे ने करै तऽ
हूं ऑनेलेन होइ छै नऽ
क्लास एयमऽ नय छै
अच्छा तऽ एग्जाम वगैरह सब
एग्जाम ऑफलाइन होइ छै साल मऽ एक बेर प्लस पॉइंट एनय मऽ छै कि नय माइनलिए कालयकऽ हम कोनो टेक्निकल करबै आ हम रेगुलरसँ ग्रेजुएशन कए रहल छियै तऽ हमरा ओ ग्रेजुएशन बन्द करऽ पड़ते लेकिन एगनो करे मे छै जे आहाँक साइड सय ग्रेजुएशनो हेतै आ ऐमहर टेक्निकलो कोर्स भेट रहत छैय
अच्छा अच्छा
हूँ
ठीक छय
हूँ
एम्हर हमसब मिथिलाक्षर जानै छियै मिथिलाक्षरो सिखबै छियै हमसब
मिथिला के छय नय जानै छियै हम
हँ तऽ ओहो हमसब सिखबै छियै ऑनलाइन छय व्हाट्सएप ग्रुपसँ
हूँ हूँ
लेलियै तीन महिना कोर्स छै निःशुल्क
भेज दे ह वहट्सअप पर
हँ लिंक छै अहाँके नम्बर जोड़ैल जात ओहिपर अहाँ अपन डेली निःशुल्क छय ओहिपर अहाँ डेली ए एक पाँच दस मिनट टाइम देबै अ लिखबै वीडियो देख कऽ यूट्यूब देख कऽ अहाँके आयब जैत लिखल
हट
बुझलियै आब अगिला बैंच चालू हेतै तहन अहाँके जोड़ देब हमहुं ठीक छै तऽ आब कॉल अहाँके कट करि जैत बारह मिनट पर